ा सी
हेलो
हेलो
हेलो
हेलो हँ ठीक छै अपन कहियौ
बस ठीके ठाक चलि रहल छै
आओर जलपान भेलै
ह जलपान भए गेलै
की सब
सोहारी छलै आ भुजिया छ अल्लूके
आ बड लेट जलपान करैत छी
हँ काजे उद्ययम मे कनि फँसल छलियै तां दुआरे लेट अहाँके भऽ गेल जलपन
हँ हँ हमहुँ कऽ लेलहुँ
की सब कयलहुँ
सोहारी बैगनके सब्जी तरकारी आओरो आम खेलहु
ह कोन आम
मालदह
मालदह
हँ
हँ केना य एखन आम ओतऽ
सए रुपआमे दू किलो दय
बाप बड महगी य ये
हूँ ए तऽ सए रुपआमे दू कििलो दए
हूँ बड महग आब तऽ आमो के मौसम खतम भऽ जेतै
हँ आब तऽ मो गेल वएह दू चारि दिन जे छै से ई महीनामे जे से छै से छै ओ ब तऽ खतम नहि भऽ गेल
हँ
तऽर कटहरके एतै
हँ कटहरके फेर
आओर कहियौ तन
आऔर सब ठीके छै चलि रहल छै
मौसम केहन आ छै गाम सब क
मौसम तऽ एखन गर्मी छै
अच्छा नहि एतऽ तऽ मौसम छै रौदा तऽ ओनाही अछि लेकिन तऽ कनि छै कनि मनी राहत अछि रौदा ओनाही अछि हँ
धूप छा धूप छा होइत रहै छै तऽ
हँ होइत रहे छै हँ नहि से तऽ एखन राक्षस रौद अछि
हँ
रौद एहन अछि जे अहाँ ठाढ़ नहि भऽ सकैत छी पाँच तऽ
हँ
आओर माँ बाबूजी सब ठीक छथि
सब ठीक छै
दादीमाँ सब
हँ दादियौमे ठीक
हर गामके हालचाल कहिौ
गामके हालचाल ठीके छै पानि हेतै तऽ फेर रोपनी हेतै
बैन तऽ हतैक निमत बैनत
नहि पानि हेतै हँ अकाले भोज
हँ बाल बच्चाभ ठीक
हँ बाल बच्चा ठीके छै
ह आओर कहियौ
और की कही बस चलि रहल छै भगवान चला रहल छथि
आ ह से तऽ छैहे काज धन्धा अगर नहि नीकसँ चलै छै तऽ पॉकेट में दूटा पााय नहि रहे छै तऽ केो ने पूछे छै
सही बात छै एकटा पााय रहनाइ बड जरूरी छै
बड जरूरी छै आइ के डेटमे तऽ बड जरूरी छै पहिले छलै लोकके पाइ नहि रहैत छलै तऽ लोकसँ लोक लोकके लोक चिन्हैत छलै दुख सुखमे सुखमे हर चीजमे लोक जाइत छलै आइके डेटमे तऽ केओ ककरो नहि देखै छै
नहि पइए लोक चिनै छै
पाइ अगर अहाँके पास रहतऽ सभ आयत पाइ नहि रहत तऽ केओ नहि आयत
से तऽ छेबे करै
आओर कहियौ
आओरऽ ठीके छै चलि रहल छै
उएह बैसलहुन भानस चढ़ा देलियै हन कनि तऽ कहलियै कनि बहुत दिन भऽ गेल छले तनी बातचीत कऽ ले छी
हँ भनसेघरमे छियै कि
बैसल छी भनसामे भानस चढ़ा कऽ आब गेलियै बैसल छी
ओ
हँ लबै
बढ़िया ई की यइ भानस बनेबै
ह भात दालि आलु बैगन क सब्जि
माछ मौस नहि बनबै छियै
बनै छै लेकिन एखन
ई खाइतो नहि छियै
खाय छियै घर पंडित सब बहुत भऽ गेलखिन हेँ
ओ
ओ घरमे पण्डित सभके कमी नहि छै की करबै
हू हू से तऽ बात छै
आओर कहियौ
ओर सब ठीके छै चैल रहल छै
हमय लेकिन केओ कोनोपलाइ नहि देलखिन केओ किछ नहि कहल ह छोड़ देलियै
हू हँ मास मौछ कनि कमो खयबाक चाहि
कम चाही झके नहि चाही
हू ओहो गप सही कहै छी
जतय अहाँ डेली खाइत रहै ओतय अहाँ एक्को दिन नहि खेबै तऽ को दिक्कत छै ने
ह दिक्कत छै
सभ दिन तऽ अहाँ एकादशी काल्हि द्वादशी तऽ सभदिन तऽ सभकिछु रहिते छै तहन तऽ अहाँके कहियो नहि खाउ
हँ
आपनसभके मिथिलामे तऽ सभसँ प्रसिद्ध छै कोनो शुभ काज होइत छै तऽ माछ हेबय करैत छै मखान पान
हँ
बच्चा के छठिहार भेल तहियो मे माछ होय छै मरनी भेल तहियो माछ मास होइ छै बियाह दान होइत छै तहियोमे माछ होइत छै हमर सभके तऽ ओहिसँ शुभ मानल जाइ छै
हँ ओहिसँ तऽ शुभ होइते छै कतहु कतहु मासो रहै छै यहाँके
हू हू ह लेकिन बेसी सँ माछे होइत छै माछ दहीके बार छैतौथी दिन जाइत छै माछे होइत छै माछ मौस सरा तेसरा दिन जे होइत छै ओहो दिन माछे होइत छै बेसी माछे होइत छै
बेसी तऽ माछे होइ
जन्मसँ लऽ कऽ मरण तक होइत छै जन्मैत छै तहनो होइत छै मरलाके बादो होइत छै
तहन होइ छै सही कहै छीयै
तोहन आओर कहियौ
तहन ओर कतै तऽ छै
काज धन्धा सब केहन चलै छै
चैल रहल छै
बढ़ियासँ चलै छै
हं हं एखन की बढ़ियां से चैले रहल छै
हँ उतार चढ़ाबै होए छै की करबै
उं
उतार चढ़ाव होइ छै
हँ से तऽ छहिए निहे छै अहाँ क उतार चराउ
नहि उतार चढ़बै हेते तऽ जिन्दगीके असल रूप केना देखबै लोग के लोक पहिले ने चिन्हतै तहन
नहि ऐसे तऽ छैहिए
किया
हू आओर सब ठीके चलै छै गाड़ी घिचा रहल छै
हँ से तऽ छै
हँ
की करबै जीवन केनाही छै जीवन अगर कष्ट क से जीबै तऽ अही आग आइाँ कष्ट झेलबै तऽ काल्ह अही सुख करब अगर आइ अहाँ सुख करब तऽ काइल आहि कष्टो झेलैक लेल तैयार हो
हँ सही बात छै
शुरुआती कष्ट कनि बेसी कष्ट बुझाइत छै लेकिन बुढापामे फेर ज सुख भेटैत छै तऽ तब कष्ट लोक बिसरी जाइ छै
ह तऽ बात छै
तहन आओर कहियो
ओ ठीके छै चैल रहल छै अपन धीरे धीरे
हु से तऽ छै चलि रहल चलबे करत
ह्म
आर कोनो नया ताजा खबर गाव सब में बियाह दान हो बियाह दान सबके दिन मने मास हटलै आब तऽ बिआह दन सबके दिन स्टार्ट भेलै हं
ब तऽ हेते बल्ले मास खतम भेले ह दिन शुरू हेते
किएकी फेर तीस तारीखसँ तीस जुलाइसँ तऽ फेर अथी भऽ जेतै सावन स्टार्ट हो जेते हँ शाउनके बाद फेर भादव भऽ जेतै बियाह होबे नहि करै छै फेर आसिन हेतै फेर कातिक हेै ताहिके बादे बियाह हेतै तीन चारि म महिना तऽ फेर ओनाह कटते
हँ से तऽ छैए से तऽ छहिए अहाँके
तहन तऽ एखन तऽ गावसँ बियाह तियाहके नहि क्यों कोनो खोज खबर बियाह जनोउ
सुनै छियै अहाँ
उपनयनो सभ होइ छै गाँवमे
हूं
मूरन उपनयन बिआह ई सब तऽ अपना सबके